हेलो
हँ हँ
हँ देखियो लागि गेल फोन
हँ लाग गेलै फोन
अच्छा रिंग भेल अहाँमे कि नहि
रिंग आवाज नहि एले किछु
अच्छा सीधे स्क्रीन पर चलिआयल हयैत
हँ स्क्रीन पर एलैऽ ओहसँ उठा लेलियै हम
हँ हँ ठीक केलहुँ कखनो कालके एहिमे रिंग नहि होइ छै ठीक छै अहींके केओ गोटे हँ केओ गोटे कॉल करत ने तऽ मतलब ओ स्क्रीने पर जे छै से देख कऽ उठाबय पड़ै छै
हूँ हँ तहिना हमूँ केलियै हमूँ केलियै तहिना उठा लेलियै अ
ऐप में छै किछ किछ गड़बड़ी एखन अय में
हँ छै तकनीकी गड़बड़ी छै हँ
तहन आओर सब कहियौ अपन मिथिलाक ओहिठाम जे छै से दिल्ली मतलब ओहिठाम रहै छै त परिवार के संगे मे रहै छै की अकेले रहै छै
हँ नहि हम अपन परिवार छी चारिटा बच्चा छै से सभके लऽ कऽ रहै छी संगे रहै छी संगमे हँ हँ एत आया नगर मे सबके बच हँ सबके संगे रखै छियै
अच्छा अच्छा
हँ एतऽ बच्चा सभ पढ़ै लिखै छै तऽ एतऽ छै बच्चा
सब पैघ छै ने मतलब बड़का भऽ गेल छै ने
हँ सब पैघ भऽ गेल छै
तखन तऽ अहाँकेँ कोनो दिक्कत हेबे नहि करत
नहि हमरा नहि नहि कोनो दिक्कत यए अपन ओतेक ओतेक कमा लै छी जे गुजर बसर भऽ जाइ छै
हँ हँ तऽ सएह होबाक चाही की आर
हँ सएह हेबाक चा ताहि दुआरे हम छियै त बस
तऽ गाँव गाँव घर आबै छियै कि नहि
हँ गाव गेलहुँ साल में एक बेर छठि मे गेलहुँ ओएहि मे ओहिमे रहलहुँ दस पन्द्रह दिन रहलहुँ बस ताहिके बाद फेर घुमि फिरि कऽ चलि अयलहुँ एतय
ओ अच्छा एकटा बात इहो छै जे जेना अहाँ गुड़गााँंव मे रहै छियै ओ ओहिठाम मतलब अथी में आया नगर में
आया नगर हँ
तऽ एतय जे छै से मिथिलाक के जे सांस्कृतिक व्यवस्था छै सभ्यता छै या खान पान छै पाबनि तिहार सब छै ईसभ ओतय जे छै से मेन्टेन भऽ जाइया या मतलब अहाँ ओहि सब चीज के क ले छियै
सबकिछु भेटै छै एतय जतय हम रहि रहल छियै आ आयनगर मे आय नगर मे अहाँके बेसी मिथिलेके आदमी रहैत छै तऽ मैथिली एतऽ बहुत छथि मैथिली एतऽ बहुत छथि तऽ हर त्यौहार जे छै हर संस्कृत संस्कृत जे छै तऽ अहाँकेँ देखयके भेटत हँ कोनो कहि नहि सकै छै ई पे ई पर्व नहि होइए अहाँसभके यही त्यौहार नहि होइए अहाँसभके सभ त्यौहारमे सभ सभ देखयके अहाँ भेट
अच्छा
हूँ
ओ हँ इएह हेबाक चाही ने कि भाई कतबो दूर छी तऽ अपन जन्मभूमि म मातृभूमिसँ जुड़ल छी अपन मातृभाषासँ जुड़ल छी
हुँ हुँ
ओ तहने मतलब अपन जे छै से सभ्यता बचतै यौ अपना अथीपर जे छै से संस्कृतिपर हम तऽ अहाँ गुमान नहि करबै तऽ केओ दोसर गोटे थोड़बे करतै
हँ संस्कृत आ सभ्यता के बचेबाक लेल हमसभ पूरा तैयार छियै हमेशा हमेशा तैयार रहै छियै हमेशा बनल रहै छियै जे अपन संस्कृत सभ्यता बचल रहै जैस जैसे लोग अपन जान पहचान रहा
हँ हँ एखन एखन जे नवतुुरिया सब छै ओहिमे संस्कार बनल रहै
हँ नवतोरिया सभमे संस्कार रहए धियापुतास सेहो संस्कारी हुए
हँ हँ
एहि सब पर रहैत छी हमसब बेसी रहै छी
किए तऽ मेट्रो सिटीमे महानगर सभमे ईसभ चीज जे छै से लगभग मतलब बुझियौ विलुप्त होबऽके कगारप पर रहै छै ई सब चीज
हँ बेसी विलुप्ते हो हेबाक छै भऽ रहल छै विलुप्ते भऽ रहल छै
आ सभ्यताके नाम पर जे छै से खाली मतलब मतलब बुझियौ एक तरहसँ फुहरपन चलि आयल छै
हँ हँ हँ लेकिन हमसभ ओकरा बनेने छीयै बरकरार रखने छी ताहि दुआरे
वाह तहन तऽ एकदम मतलब कहै छै ने अपन कतबो छी केहनो छी तऽ भाई ओ केओ व्यक्ति जे छै से पलायन कयने छै शिक्षाके लेल केओ रोजगारके लेल कि ओनहिते घूमय फिरय के लेल लेकिन अपन माटि पानिसँ जुड़ल व्यक्ति छियै अहाँसभ
हँ हमस जुड़ल छी अपना माटि पेनसँ हरदम जुड़ल रहै छी संगमे जखन जरूरत जखन जरूरत परय छै तखन गामो जाय छियै जखन भेल तखन गाम चलि गेलहुँ जखन बेसी जरुरत भेल नहि तऽ साल मे एक बेर छठि में गेबे केलहू पाबनिमे
ह चलु आ ईसभ जे छै जेना अच्छा एहि पर जे छै से कार्य ऐप पर जे छै से कोनो विशेष जेना हम अहाँके एहिसँ पहिने कॉल कऽ केऽ कहने छलहुँ हेँ मतलब एहिसँ पहिने
हँ
जे मने मनोरंजन के या वेश भूषा के या खान पान के या पाबनि तिहार के या मतलब पारम्परिक नृत्य संगित एहिसभपर जे छै से विशेष रूपसँ एहि ऐप पर चर्चा करयके छै ह ताकि जे छै से मै मैथिली शब्द सब जे छै से एहि एप मे इंस्टॉल हेबा के चाही कि ए आई थ्रू छै ने ई पूरा
हँ हँ हँ
अचछा तऽ ए आइ हम अहाँ गप्प कऽ रहल छी तऽ बुझूयो ए आइ जे छै से मैथिली भाषा सीख रहल छै एखन आ उच्चारण सीख रहल छै ओ अहाँ देखैत हेबै गूगल पर जहन कयो व्यक्ति टाइप करय छै ओकरा हिन्दी मे उच्चारण कर छै त ओ ठीक से उच्चारण नहि कऽ पबै छै
हँ हँ
हँ तऽ ई चीज जे छै से एक्सेंट सिखेनाइ उच्चारण करयके एगो तरीका सिखेनाइ ईसभ चीज जे छै से ए आइ सीख रहल छै अपना सब जे गप करै छीयै आपसमे तहिसँ
हँ हँ हँ ओहिना हेबे करै छै तऽ
हँ हँ हँ
हँ ई बहुत बढ़िआँ छै बहुत बढ़िआँ छै मै मैथिइयोके विकास हेतै अपन सब किछ भऽ रहल छै
भऽ रहल छै हँ हँ
हँ तहिेमे छै
अच्छा किछ अहाँ जे जे छै से ओतऽ जेना रहै छियै दिल्ली में रहै छियै तऽ जे छै अपन पारम्परिक खान पान सब के जे छै से मेन्टेन कऽ के चलै छै ओहिठाम घरमे जे छै से मने दाइल भात चोखा ई सब चीज जे छै से
हँ चलै छै माछ मांससभ ईसभ चलै छै सभ चलै छै हँ सब से से सबटा हमसभ व्यवस्था बनाक रखने छी अपन जतेक अथी छै खान पान जे छै अपना सब मिथिलाञ्चलके जतेक खानपान छै संस्कृति सब छै जे सब छै सब हमसभ बना कऽ रखने छियै तऽ
ओ कहल जाइ छै जे मिथिलाके पहचान छै पाग दोपटा है ने ईसभ चीज जे छै से अ पान पान जे छै से लोक सब खाय छै हँ मखान
हँ ईसभ ईसभ ईसभ हमसभ रखने छियै बना कऽ रखने छीयै ओकरा सबके
अच्छा ओ हँ तऽ इएह सब चीज हेबाक चाही अपन वेशो भूषा के कहियो काल के जे छै से ट्रेडिशनली जे छै से धारण करबाक चाही जेना कोनो फंक्शन भेल कोनो विवाह भेल या कोनो पूजे उजे भेल तऽ
से से पूजा सबमे या कोनो फंक्शन भेल दिवाली सबमे से से हमसब धो ती कुर्ता मे से रहै छी हमसब से हमसब पूरा सांस्कृ ति जे छै जे छै प पहिनावा सभ जते छै मिथिलाके पहनावा सब सभटा रखै छियै अ
हँ ताकि ओहोके जे छै से याद मतलब अहाँके याद बनल रहै नहि तऽ जे दूर चलि जाइ छै व्यक्ति तऽ मतलब बिसरऽ लगै छै
हँ बिसरऽ लगै छै
आ जेना मानि लिअ दूरे रहै छै केओ गोटे मतलब कतहु रहै छै आ एक दोसरके संस्कृतिके अपनाबयके सेहो रहै छै जेना मानि लिअ अहाँके कोनो पंजाबी मे कोनो नीक चीज लागल
ह्म
या कोनो चीज बंगाली के नीक चीज लागल ते उ जे छै से मिथिलो वला सब अपना लै छै लेकिन मि थिला वला कोइ कोनो चीज दोसर मतलब दोसर राज्य वाला नहि अपनाबैत रहै छै से अहाँ गौर करैत हेबै
हँ से छै से छै
आब जेना विवाहे दान सब मे देखलियो ओना ते कहल जाय छै जे जहन लड़की जेते स्टेज पर तऽ ओ साड़ियए मे अथी सबमे जेते लेकिन आब सब तऽ लहंगे मे जाइ छै अधिकांशतः तऽ उएह छै लड़को जे छै से शेरवानिएमे जाइत छै तऽ ईसभ चीज तऽ मतलब कहीं न कही अपना सब अ दोसरेके अनुकरण करेल
हँ किछु अनुकरण भेलै हन लोको नकल करय पड़ै छै जेना जेना जे हिसाबसँ जे हिसाबसँ रहै छै ओहि हिसाबसँ अनकुरण करबय पड़ैत छै
अनुकरण क क नहि कर अनुकरण कर पड़ै छै
ठीक छै लेकिन अपनो तऽ भाय मेन अथी बचा कऽ रखनाइ छै किदो अपन चीज बिसरि गेलहुँ आ दोसर के चीज दोसर के चीज अपना लेलहुँ तऽ ई तऽ मतलब एक तरहसँ गुलामीकरण भेलै ई चीज
हँ से से छै लेकिन आब मॉडर्न भऽ गेलै जम जमाना मॉडर्न भऽ गेलै लोको सबसँ आब कनि आब देख देखा देखाबैत जे छै से देखा देख देखावल कर कनिक मनी हँ देखा देखी चलबे करै छै ई सब कनि मनि चलबे करै छै ईसभ भैए जाइ छै
हँ हँ हँ
सएह बात छै
ओ से बात छै
हँ
अच्छा ओहिठमा जे छै से तिलकोरक पातके तरुआ कहियो खेलहुँ हं कि नहि
हँ तिलकोर तऽ हम अहाँ अपन छत पर लगेने छी अपन एखनो यए ओ गाछ एखनो ओई गाछ मे प पत्ता यए अपन जखन इच्छा भेल तखन तोड़लहुँ अपन रैवे बेसी काल रैवे के टूटै छै ओ रवि के तोड़लहुं अपन आ अपन एगो दूगो दूगो चारि गो पाँच गो छौगो जते जे इच्छा भेल ताहि हिसाब से तो आ ताहि हिसाबसँ ओकरा तोड़ कऽ अनलहुँ आ ओकर बनेलहुँ ओकरा तिलकोरके तरिकऽ तरिकऽ अपन खाइ खाई गेलहुँ
अच्छा अच्छा
हूँ से सभ छै
खायब खायक खायक चीजके नहि कमी छै खायक चीजके बहुत छै
से तऽ हँ हँ एम्हरके आदमी जहन क कत्तौ रहतै तऽ ओ तऽ खेनाइ मेऽ कोनो कटौती नहि करै छै हँ हँ
ह इएह छै
ह ह तहन फेर मतलब अच्छा ओ ड्यूटी कै बजे जाइ छियै अहाँ अपना ब्लड बैंक मे
हँ ब्लड बैंकमे ड्यूटी तऽ ड्यूटी नौ बजे पहुँचै त साढ़े आठ बजे चलै छियै
हँ हँ
साढ़े आठ बजे चलहुँ तऽ नौ सवा नौमे पहुँच गेलहुँ ओतऽ सवा नौ बजे से पाँच बजे तक रहै छै पाँच बजे फेर ओतय सँ चललहुं पाँच बजे यहाँ स छुट्टी भऽ जाइ छै तऽ पाँच बजे ओतय से चलि देलियै
फेर लगभग छौ बजे के आसपास अहाँ घरे पहुंच गेलहुँ
हँ पौने छौ तक घर पहुँचलौं
औ तहन तऽ नीके अछि
हँ ताहि सभमे नहि कोनो जे अथी छै कमी नहि छै ताहि सभके सेसभ व्यवस्था सभ ठीक छै
हँ हँ पूरा व्यवस्था तऽ इएह तऽ एगो अथी छै जे समस्या शहर मे छै ई कि भाय प्रदूषित बहुत छै
हँ प्रदूष प्रदूषणके कमी नहि छै प्रदूषित बहुत छै बहुत सरी बहुत भऽ गेल छै
से बहुत हाइ छै पर हँ
से छै प्रदूषण जे
लेकिन हँ हँ बहुत जादा छै अहाँसभ तऽ मतलब बुझियौ मेडिकल फील्डसँ जुड़ल व्यक्ति छै तऽ ओ तऽ बेसिए जे छै से किओर करैत हबै अहाँ सब मतलब ओकररा अथी करैतै
हँ हँ हुँ ई बात तऽ छै प्रदूषण तऽ बढ़िए रहल छै बढ़िए रहल छै धीरे धीरे बढ़िए रहल छै कतबो किछु करतै सरकारो कतेक लैय छ कतेक करै छै रोकथाम करैत छै ओहिसँ किछु नहि भ रहल छै
नहि हेतै जब तक व्यक्ति स्वयंसँ जागरूक नहि हेतै स्वयं से एकर अथी नहि करते ताबै ता धरि मत मतलब किछु नहि आ सरकारो मतलब अथिये जेकाँ रहै छै ओते एक्टिव नहि ने रहै छै सरकारो
हँ से बात तऽ छै
हँ हँलाकि सरकार के पास सिस्टम छै पूरा रिसोर्स छै संसाधन छै ओ चाहते तऽ भऽ सकैत छै
भऽ सकैत छै
लेकिन ओ सब किछु अपन एरिया मे बना लेलक ठीकसँ बकी सबके छोड़ि देलक ओहिने
हँ हँ से बात छै अपना एरिियामे जख जेम्हर रहि रहल यऽ छै रेजिडेंसल एरियामे कमसँ कम बनेइ चारू त आब
हँ चारू तरफ हँ बनेने यए उएह चीज छै तऽ खैर मतलब लोकके पास मजबूरी छै या तऽ प्रदूषण मे रहिके जीवित रहिके मरि जाय नहि तऽ बिना रोजगार के मर जाउ कि